हेलो नमस्ते की करै छी?
स्ते कूछो न बैठल छू।
अच्छा और सब बताई छै की हालचाल छैय?
और सब तऽ ठीक छी का हो रहै छी खाना उना हो गई छी?
खाना नहि होइ छैय अभी अभी नाश्ता होइ छैय फेर सोचै छी राततिमे बनै छी कुछ निमन आय ओहे ओहिसे अभी अभी ना कछु प्लान होइ छैय की कची बनाई छैय खाय ला त नाास्ता उास्ता जाै छी
हँ हम तऽ अभी खाना उना पहिले हम आम खइ छी। फिर अमरुद खोइ छी फिर मैगी बनाय छी एतना टेस्टी हम मैगि बनाबै छी हम अपना ल बनाबे छी अपना भाई ल बनाबे छी बहुत टेस्टी मेगी लागय छैय औ पता य केना बनाबेछी मैगि रेसिपी उसके होकर बताई
हँ केना बनै छी?
पहिले प प्याज काटैत छी फिर अथि टमाटर कटैत छी फिर कढ़ाई चढ़े छी ओमें तेल रखे छी मर्चा ओमें रख रखै छी प्याज आओर जे टमाटर कटैत छी ओहोमे रखैत छी फिर ओकरा बाद लहसुन कूट के डलै छी फिर बहुत उसके चलाबै छी। ओकरा बाद मैगी जोन उबाले ले रखे छैय। उमैगि लेके ओहिमे डलैय छी फिर मसाला उसाला कैचप वेचप सब डाले छी आ ओकरा बाद चला उला के बने छी हम जब बनाब एतनेये छी मैगि हमर भााय इतना बोले छी कि जल्दी बनाई छी जल्दी बना छै छी लेकिन हम अच्छा मैगी बनैछी त टाइम लागैय छी त हमरा कहैत छी थोड़ा रूकै छी तऽ हम बना क देबय छी आ ओ इतना खिसियाज रहे छै जल्दी बनाै छी भूख लागल बा छी ओकरा बाद जे हम ओकराके मैगि धोइ छ इतना खुश होके खाइ छैय इतना तारीफ करै छी हमर। कि कितना अच्छा मैगी बनै छी। आओर सब बताबै छी घरमे सभ कोइ ठीक छि?
हँ घर मे तऽ सबकइ ठीक छिये हमहुँ अभी सोचै छिये रात मे मटन ओटन बनाै छी। की हूँ ह जेनय छियै मटन केना बनाै छैय।
केना बनाइ छैय?
हम मटन बनाई छी पहिले उस उमे
अच्छा
हम पहिले क करै छी मटन ले ले छी ओ के बढ़िआँ से खूब बढ़िआँ पानि वानि लगाके धो दै छी।
अच्छा
नीमू से पानी मे गार लिये छी नीमू से मटन किकरी मटन मे पानी घुस जाइ छैय। इे मटन के पहले नीमन से गाड़ दिय छैय आ फेर मटन मे अलग बर्तनमे निकालके उसमे तेल लहसुन प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज फेर जीरा मर गरम मसला मीट मसला अदरक लहसून हँ मर्चा फेर ओहिमे जितना खरा मसाला होइ छै जितना पीसल मसाला होइ छै सभ मिला दैबै छियै सभ तेरपात उरपात हाँ टी तिनूक न ओतना तीत न बनाबै छियै कियाकि भाईजिक
अच्छा हमरा त बहुत तित पसन्द छी हम एतबै तीत बनैबे छी अपना ल लेकिन हमरा घर मे कोनो तीत खाैही छी न त ओकनी ल कम तीत बनाबैके पड़ै छै
अच्छा फिर उ मिट के खूब मिला उलाके हाथसँ खूब बढ़िआँ से मिला
अच्छा
तनि देर के दस मिनट पन्द्रह मिनट जितना हो सके उतना देर के पहिले छोड़ि दियै छियै आ फर ओकर बाद कढ़ाइ लैत छी ओहिमे तेल डालै छी ओ बढ़िआँ मन करै तऽ भोड रहै छी चाहे नहि रहल छी अपन मर्जीके हिसाब सेँ आ फेर ओ मिटो के ओहिमे मे डाल दैबय छी आर एक बार तेल के साथ सब मिला देबे छियै एकर गैस जादा आ फीर ओके ढक देल छी अी पन्द्रह बीस मिनटमे जान के चलाइ छी मर एन के खूब बनि धीरे धीरे म अपन सब चीज के साथ करल चाहे छी त बहुत बढ़िया लग छी धीरे कल जाइ छै तऽ खूब बढ़िआ टूट जाइ छै प्याज गल जाइ छै सभ गल जाइत छी आ तब फेर हम ओकर धगऽ रहैत छी आ जीरा राइस के साथ बनाकऽ खाय छी तऽ खूब बढ़ियाॅं लगै छी
कैसन बनाई छी
जीरा राइस
हाँ
बनाब उतना कुछ काम न छी जीरा रा बहुत इजी छी पहले तेल डाल छी जीरा डाल देबै छी आ फेर ओ मे पनीर अथ लौंग डालि दै छी इलायची डालि दै छी घीउमे घी मे पहले तेलमे र घीउमे बनै छै आ फेर जे चावल धोके रखैत छी ओ चावल डालि दै छी आ सब चीज साथ मे मिला के फिरथोड़ा नमक डालि दै छी आर सब मिलाके फिर जितना पानि डालके ओतना ड पानि डालि दै छी
अच्छा
अपना कूकर बन्द कर दै छी तऽ जीरा राइसो बन खिलल खिलल सॉफ्ट सॉफ्ट जीरा राइस बन
हाँ
और कही जाय के प्लान उलान बनै छै
हं सोचै छी काठमाण्डू जाइ छी लेकिन तऽ अहाँ के थोड़ा मौसम पता न कैसन छी तऽ सोचे छी तनी पहाड़ी इलाकामे जाइ छी ठण्डा ठण्डा मौसम छी यहाँ तऽ बहुत गरमी लगै छी ठण्डा मौसममे जाइ छी तऽ अच्छास से उतहाँ रहै छी जोनी कपड़ाऊपर निमनसे पेन्हइ छी कपड़ा उपड़ा आज गेल रहलेे छी मॉल में कपड़ा उपड़ा खरदै छी बहुत सारा कपड़ा खरदै छी तहाला सोचे छी दू तीन दिन मे न लेके तहाँ से जहई छी गाड़ी से ओकरा बाद ओतहा से ट्रेन पकड़ के फिर जहे फेर ओतहो से एरोप्लेन पकड़िक तब चै छी कही सोचै छी
इ रुपया कितना लगै छै ट्रेन में कितना रुपया लगै छै
ट्रेन में तऽ पता न कितना रुपया लगै छी पापाजी समझै छी सब फैमिलीके साथ जाइत छी तऽ उतना किछो नहि पतै छी हमरा
ह्म
आ हम सोचै छी गांव के लोगो को बुला ले छी गांव मे हम कोई कोई बाटे लोग ते सोचे छै ओह लोग चले छै काहे गाँव मे तऽ बहुत गर्मी छी तऽ ओह लोग जतो छी तऽ ओ लोग कहतै छी कि हाँ एत निमन जगहपर ले आयल हइ छी
हाँ हाँ ठीक सोचै छी गाँव वर के भी घुमा दुुमा दै छी तऽ गाँव मे त आओर बिजली ढंग से ना छै न ए सी न कूलर किछो न छै सुविधा आओर खराब
हाँ
के सुविधा आओर खराब छी ओहिसे हम जादा शहरेमे रहै छी शहर मे हमर ए सी फ्रिज वाशिंग मशीन सब छीयै शहर मे शहरो में गर्मी टाल छी लेकिन का करे छै गर्मी ते सब जगह छी इतना पेड़ उड़ के पढ़ाई हो गेल छै सब जगहसँ तऽ होइ जाइ छै दिक्कत
ह गाँंव में तऽ बहुत गर्मी छी आ गांव में इतना निमन निमन हमरा गाँं में एतना आम के गाछ छी उता हमनी के जब जाय छी ने आम मे त उता बैठल छी एतना ठंडा ठंडा हवा लगै छी आम खाय छी अभी तऽ आम के मौसम छीन हमनी के भई उ त हाह फुलबारी के आम खाई छी बड़ा निमन आम लग हि इतना सुन्दर सुन्दर आम छी हम जानै छीै हमर फेवरेट आम कौन छी
की छी की
हमर फेवरेट आम छी द मालदेह किशनभोग जार कुता इ तीनू आम हमरा बड़े ल अच्छा लगे छी लेकिन अथ एगो दालमा आम छी ओ दालमा आम अच्छा नहि लगै छै जादा मे बहुत अच्छा लगै छी दालमा वही कहाँसँ रहै छी तऽ मम्मी खाइ छी आओरो कोनो नहि खाइ छी छी दालमा उतना मीठा ना लगै छै आ गाँंव मे क आम हमरा नया बहुत दलमा सब आम जर्दा मालदह त इहे छी तऽ उस ख खा के इतना अच्छा लगै छै आओरो मन करै छी खाायके तऽ सोचै छी जब घूम के अबै छी तऽ फेर गाँव मे जहै छी अभी तऽ लीचियो खतम हो गेलै छै लीचियो गाछ बहुत छी सोच ही लीचियो बहुत खाई छी लेकिन लीची तऽ सब खतम होगई छै इतना मीठ मीठ लीचि लगई छी रहै छी एकबार आम खााय ओतहाँसँ घूमि कऽ अबै छी ओकरा बाद
आओर बताइ छी घरमे सभकोइ ठीक छी
सभकिछु स्वासस्थ छी अच्छा छी आओर हमहूँ गेलै छी आ हमहूँ मॉल वॉल गैल छी सोचैत छी जाके बहुत दिनो गेल छै शॉपिंग व उपिंग करे वैसे तऽ हम बहुत ऑनलाइन भी शॉपिंग करै छी ऑनलाइन बहुत ऐप छै तऽ हम ओस शॉपिंग करै छी लेकिन हम सोचै छी तनि चल के देखे छी कि मॉल वलं काफी
हँ मॉल मे तऽ बहुत अच्छा कपड़ा मिलै छै हमहूँ जितना भी खरीदै छी ने तऽ मॉलेसँ खरीदै छी ऑनलाइन उतना अच्छा हमरा नहि लगै छी ऑनलाइन थोड़ा अच्छा ब्रांड रहले छी तऽ हमरा अच्छा न लग आ मॉल से ले छी इमन इमन कपड़ मोटा मोटा कपड़ा छी देहो पाछा लगै छी हँ
सब ऑनलाइने देे छै लेकिन इस बार सोचे छी च चले छै देखे छी मॉल मे गाछी तऽ जाके देखै छी ने हम तऽ ओ तऽ अहाँ भी पसन्द आ गेल छै मतलब निओ निओ कपड़ा छी जैसे जितना अभी ट्रेंडमे चलै छै इन्स्टाग्राम सब सब कपड़ा छै हम ख त जाम के शॉपिंग करलिय छीर किचेन के भी हम सामान उमान लेे छी किचन के भी करर्ची उीर्ची उर्च पकरी के ल लिय छी चाय छाने वाले ल ू कारेट ले फेर हा के कवर लिया छी कपप के सेट लिय छी डस्टबिन लेइ छी आ फेर ऐसे घर के गाधा उ झाड़े ला उ सब भी ले छी आ पर्दा उर्दा बेडशीट भी निीमन रखे छ आ चिटोमे लेलियै छी म खूब बढ़िआँसँ अपनाम करलिय छी ममे जाके
आ बड़े नीमन लगे छी आ यादवार के हम में कइसन कसन खेलबा खेले छी बहुत खेले छी ल तब एते एतना मैच खेले छी क्रिकेट खेले छी सबगोरा मिलके अभी तऽ बड़का बड़का हो गेल छी तऽ उतना न खेले छी पै लड़का रहे छी तऽ केितना खेले छी सब गोरा मिल के खेलै छी सब भाई बहिन के बेटा ओटा सभ कोइ मिलके खेलैत छी आ इतना नीमन लगहय छी बचपन मे खाली खेले खेलै छी अभी तक तीन भर घर पढ़ाइ होई छी खेल उत ना खिलै छी तू खिलै छी कि नय खिलै छी अभी
हम तऽ जादातर हम शहरे मे रहै छी छी गाँव मे हम कम रहैत छी हमेशाँ से हँ तऽ ओहिसँ ओतना आर गाँव के खेल उल हम ना जनै छी छोट मोट हमर स्कूल में खेलल होइ छै उहे सब खेल मे हम खेले छै जितना गाँव के हम खेल ऊल ना जनै छी
गाँव मे लेकिन कभीक रहैत छै गाँव के बहुत अच्छा रहै छी उता इ एतना नीमन भजा आय छै खेले मे में फुलवारी में घूमे में इतना ठंडा ठंडा हवा लगे छी उस हवा के सामने त एसीओ के हवा फेल छी बहुत न अच्छा लगे छी उवहा कभी अहय छी तू हमरा गाँव मे हम बतबै छी तऽ जब हमरा गाँव मे तू अहइ छी न तऽ ओकरा बाद शहर मे आबैके मन न करै छी तोरा ओ तहिए मन लग जाै छी
ह
ओ तऽ अहाँ के लोगो बहुत अच्छा छी बहुत अच्छा से बात करै छी
अच्छा गाँव मे तैयो त्यौहार आर खूब बढ़िआँ बनै छी ने खूब हमहूँ देखैय छी हमर गाँवमे भी मनैत छी छठ उठ मनै छी हमलोगके कप ए कुछ दिन दस दिन पहिलिए सँ कपड़ा उपड़ा किनै छी छट के ताकि सिलवाइ उलवाइ मे निही दिक्कत न होइत छै जल्दी किनय जाइ छै सिलवा मे दिक्कत हो जाइ छी आ फिर हमनीओ के कपड़ा कप किनै छी महंगा महंगा क कपड़ा किनै छी ओ ओ समय आ फेर कपड़ा कपड़ा खरीद के सिलवा के तब गाँव जाइ छी आ सिर्फ कपड़ा नय खरीद खरीदै छी कपड़ा के साथ ओकर सेट इयर रिंग खेड़े छी हाथ मे के खड़े छी नेल पेंट खेड़े छी फिर लिपस्टिक खरी छी सैंडिल सब चीज खूब बढ़िया खा करै छी आ अपने सब सान उमान ले के आ जाइ छी हमू गाँव र तऽ फेर गाँव मे तऽ छठ छ खूब बढ़िआँ बनै छै खूब जकर परिवार के लो सब एक सााथ हो के काम करे छी सबेरे सबेरे उठ के प्रसाद बनै छी आ फेर शाम होके सब लोग बड़का बड़का दौड़ लेके आ फेर घाट पूजन होइ छै त जाय छी ओत पूजा करे छी शाम तक बैठे छी फिर घर आय छि त कोइ बी
अच्छा हमरो घर मे ने पूजा होइ छी हमर रिश्तेदारी मे एगो पूजा होइ छी तऽ सब कोइ के बोलाबै छी तब देखै छी सब कोइ जता